हां जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
हा ॿियो ॿुधायो तहांजो छा हले थो?
सब सही हले थो, लाल साईं जी कृपा आहे।
जी जी, उह त सुठी ॻाल आहे।
हा भगवान जो आशीर्वाद आ, सब सही आ।
हूं हूं
तव्हां ॿुधायो छा हाल आ?
मुंजो त हाल सही आ, हाल ई में मां सोचां पई नई टी वी वठी वठां।
अच्छा
हा बट हेतिरा ब्रांड्स आहे, हेतिरा कंपनी थी वई आहे एतरो कुझ थी वियो कि मूंखे कुछ सम्झ में ई नथो अचे की केड़े वठी हुजे!
हम
हम तव्हांखे कोई आइडियो हुजे त ॿुधायो!
पहिरं त हे ॿुधायो तहांजो मतलबु जाते तव्हां वेही करे ॾिसंदव उह ॾेखो जाते तहांखे टी वी लॻाइणी आ, उआ जॻहि केतिरी परे हूंदी?
हा परे त आए मतलब बिल्कुलु पास में बि न आए बट ॾाढी परे बि न आहे पर परे त आहे।
नंन्ढी वठणु चाहियो था या वॾी वठणु चाहियो था?
न न मां त वॾी टी वी वठणु चायां थी।
लॻभॻि केतरी इंच जी।
फिफ्टी फाइव जो, क्योकी मुंजे घर में हिक सिक्सटी हा पंजवंजाहु।
ठीकु आ, त अगर तव्हांजो रूम जे मतिलब जाथे तव्हांखे वेहणो आ, हो खां टीवी कैबिनेट जी दूरी आहे सुठी ख़ालसी त तां पंजवंजाहु वठी सघो था। बेसिकली हे ॾिसण इलही ज़रूरी हूंदो आहे की तव्हांजी आइज़ सां टी वी केतिरी परे आ। छोकी न कई बार माण्हू नंढ लिविंग एरिया हूंदो आहे, हो लॻाए रखंदा आहिनि वॾी टी वी, त छा हूंदो आ न माण्हू खे हेॾे होॾे करे ॾिसणो पए थो त हुन सां अखियूं कमज़ोर थींदियूं थी वंञनि त हिन लाइ टीवी जी डिस्टेंस तव्हांजी अखियुनि सां केतिरी आ, हे ॾाढो इम्पोर्टेंट आ नई टीवी वठण लाइ, माण्हू हे हिन जे हिसाब सां ई माण्हू साइज़ चूस करे।
हा हीअ त ॻाल ताहांजी सही आहे।
हा बि गाल हे आ की जीअं ब्रैंडियूं त हलो इलाही ब्रैंडियूं आहिन पर माण्हू जॾहिं वठदो आ त हिक बार में सु ठी वठी वठे। त जीअं अॼुकल ॾिसो सैमसंग, एल जी न इलाही महांगियूं थी वयईूं आहिन।
हा हिन जो बजट बि ॾाढो वधीक
हा थोड़ो सो पिच्चर क्वालिटी सुठी हूंदी आ पर तॾहिं बि इलाही मेंहगियूं आहिन और कोई मतलब ना आहे अगर ताहांखे होतरे में ई मतलब होड़ी सेम ई शइ तांखे अगर थोड़े घट प्राइज़ में कोई घट जी मतलब जेकी नॉर्मल ब्रैनडियूं आहिन उ ॾियन तीयूं। त कोई हिनमें बुराई न आहे कोई नॉर्मल ब्रैंड वठण में बि। त जीअं छा आहे न की एल जी पाण त न ठाहींदी आ टीवी हुजन छा कंदा आहिन जीअं काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स आहिन जेका ठाहिन ता। त हू हुनखो हुनजो प्रोसेसर आ, सॼी शयूं ह न स्क्रीन आ हुनन जी छा नाल आ ऑडियो जो जेको हो स्पीकर लॻाइन ता हो सभ ॿाहिर खो वठी करे ख़ाली पांजी एल जी जी बॉडी ठाहे करे हुनजे अंदर सभ कुझ फिट करे ता छॾन।
हे ॻाल त सही आ, बट एल जी बि ॾाढी बजट जे ॿाहिर आहे।
हा, त बेसिकली ॻाल हीअ ई आ की हो पाण नथा ठाहिन हो वठदा आहिन चाइनीज़ कंपनी मां वती त हू या वियतनमीस कंपनी मां वठीन ता समान। पो हुनखे बस खाली एल जी जे बॉडी में फिट करे करे हुनज जो रेट वधाए ता छॾन और हुअं ई सेम लॻभॻ सेम क्वालिटी ताहांखे बी बी ब्रैंडयूं ॾियंन तियु जिंए टी सी एल आ। हायर आ, इलाहि बि बि ब्रैंडयूं आहे नंढी वॾी जेक की होॾे खो ई वठेन तीयूं, थोड़ो घणो पिचर क्वालिटी में फ़र्क हुजे तो, ॾाढो जमीन आसमान जो अंतर ना आहे। स्पीकर बि सुठा आहिन, सभ कुझ सुठो आ, पर एल जी उहा ई शइ हिक लख जी ॾे ती। पर जेकी बी ब्रैंड यूं आहीन हो ताहांखे उहा ई शै चालीह हज़ार में ॾे ती। त हेतरो फ़र्क हेड़ो बि छा ई थी विझे एल जी हुनमें आहे की न बस हे आ की हो वॾी ब्रैंडयूं आहिन हुनन जो नालो आ त हिन लाए हुनन जो रेट आ। त माण्हू पैंजे बजट जे हिसाब सां वझी वठी सघे तो अगर ताहांजो बजट वधीक आ त ताहां भले एल जी जी, हिक लख जी वठो, सैमसंग जी वठो, ॾेढ लख जी वठो।
न न, मां त बजट मे वठण चायां थी कि बजट मे वठी वठा हा न।
हा सही आ, न पो उहो आहे न की मतलब ॿे मतलब में के शै में छो ई पैसा विनायू। आहे की न? जॾहि असां की हुअ ई शै, होतरी वॾी शै, थोड़ो घणो फरक हिते हेतरे मतलब, ताहां अंतर ॾिसो न प्राइस मे। कि कारें सठ सठ हज़ार जो फर्क पए थो त माण्हू छो न ॿियौ वठी वठे। हूं सठ हज़ार असा ॿिए कैऐ शइ मे लॻाए सघू था ॿियो कोई वॾो टपर वठी सघूं।
वई वई उहो ई त ॻाल्ही आहे न की होतरो पैसो हुनमे छो लॻाणो।
ॿियो छा।
हा, कोई ॿियो वठी वठंदो होतरे मे ही।
हा ॿयो छा त इअं ई आ की मतलब माण्हूं पहिजे बजट जे हिसाब सा ॾिसी करे सोची समझी करे हले
हा।
हम्म
भिई सामान त माण्हूं खे खपंदो ही आ न।
बिल्कुल -बिल्कुल।
हम्म घर आहे त भाई ज़रूरत त पईंदी आहे।
हा
हम्म
ॿियो ॿुधायो ॿियो कोई नयो समान वठणो हुजे, हुनजी राय वाय खपे त ॿुधायो।
हा उअ त मूखे स्कूटी वठणी हुई।
अच्छा।
हा, मा बैटरी वारी चाहियां पई बैटरी वारी वठी वठा।
इलाही ओ ॿुधण में अचेनता बैटरी वारी स्कूटी जो बि की माण्हू चार्ज ते लॻाए करे सुम्हन था सुबुह दगजी थी वञे। पेट्रोल जो भी नुक़सान थी वयो आ न हाणे छा थी वयो आहे लेकिन पेट्रोल वारी त हाणे जे नई सकूटी नई बाइकियूं आयूं आहिन हो हुन हिसाब सा ठहियल आहिन कि जेको अञा जेको पेट्रोल हले थो इथनाल मिक्स वारो। या अॻते हली करे जको एटीफाइव परसेंट एथनाल मिक्स वारो पेट्रोल ईंदो त हुन हिसाब सा स्कूटीयु ठही करे अचेन थियूं इजन वग़ैरह हूअ ठहयल आहिन की न ख़राब थियन पर भौ त ॿिन्नि मे ही आ चाहे हो वारी हुजे चाहे हे वारी हुजे बैटरी वारी।
हा हिअं मुहिजे घोट वट बाइक आहे हान, पहले हो चईंदो हुयो सौ रुपए हिक सौ रुपए जो मा हलाए थो पेट्रोल हो पूरो ॾींह हली वेंदो हुयो ऐं हो चए थो मा पंजाह मतलब सौ जो ढह हलाईंदो हुयो पूरो थी वेदो हुयो अ पंजाह जो मतलब ओतरो बि नथो हले मतलब
न त हो थी वयो आ न पेट्रोल जी डेंसिटी कि बिगडजी वई आ ईथनाल मीकस अचे थो वीह परसेंट काथे अचे थो काथे पंजाह परसेंट आ काथे पचयांसी परसेंट आ। त हुन हिसाब सा उह माइलेज घटजी थो वञे न।
हा
और पेट्रोल बि इलाही जल्दी ख़तम थिए थो।
न हूअ मां बैट्री जे बारे में ॿुधयमि कि हा त ट्रे या चार कलाक में चार्जिंग में लॻाए रखो हुनजे पो हुनखे हटाए रखियो, कोई ज़रूरी थोड़े न तहां पूरी राति लॻाए करे सुम पयो।
हा हे बि सही आ पांजो माण्हू ध्यानु ॾे, थोड़ो सो ध्यानु सां रखे, अखियुनि खुली रखे
शाम जो माण्हूं लॻाए रखे शाम जो माण्हूं हटाए रखे जब तक जाॻे तो ॾिसे
हा पर वरू हुन में बि न हेड़ी ब्रांडियूं वठे, जेकी थोड़ी सेफ आहिनि, जीअं ओला -वोला त ॾाढी हानिकारक साबित थी या, जाते ॾिसो त हा जाते ॾिसो ताॾे फटजी वञें ती, आग लॻी ती वंञें कॾी कुछु थी वने त ओला त इल्हाई हानिकारक आ।
हा टीवीअस जी ॾाढी डिमांड थी वई आहे, मतलबु ॾाढी डिमांड आहे।
हांणें टी वी एस हिक सुठी ब्रांड आ त वरी माण्हू खे दुख बि नथो थिए न हुनजे मथां पैसा ख़र्च करण में
हम्म, हिकु ॿियो मतलबु हिकु मॉडल हुयो आई क्यू हिकु ॿियो बि मॉडल अची वयो आहे बै में ही की माण्हूं खे अगरि घटि वठ छो घटि पैसे में वठिणो हुजे त माण्हूं हो वठी सघे मतिलब ब् मॉडल अची वया इनि, ईंयं ओरिटेटेड करके संथिंग मॉडल आहे!
हा त केतिरे जी ॾिसी करे आया आहियो तहां?
हे जीअं मां आई क्यू ॾिसी करे आया या या आहियूं ॿ पॉइंट ब, ब पॉइंट ब हुनजी आहे चार्जिंग वारो। बैटरी हुनजी जी
तहां हे ॿुधायो न केतिरे जी ॿुधायो, अघु केतिरो ॿुधायो हुयंऊं?
हिकु लख ब ट्रे वीह हज़ार।
अच्छा!
हा बट हो चवनि पिया की एसेसरीज़ असां न ॾींदा आहियूं। ह न त हिकु लख ॿावीह हज़ार में हो टेवीह हज़ार में मुखे आई क्यू मिले ती और जेकी बि आहे, जेकी अभी हाणे निकली आहे हो मुखे हिकु लख डह हज़ार में मिले ती। बट हिकु हूंदो आहे न माण्हूं, सोचदो आहे हे वठे तो हिकु बार में सुठी वठे।
हा ॿियो छा माण्हूं बार- बार थोरी न वठंदो कोई बि शंए, वॾो टप्पर आ माण्हूं हिकु हिकॿार में वठी वठिदो आहे ॾह ॿारहां वधीक लॻी वंञंनि, मतिलबु गाॾियूं वाॾियूं त अहिड़ी शंइं आहिनि कि माण्हूं सोचदो हलो, टीवी वीवी त माण्हू पैसा बचाए सघे तो, पर गाॾी में त भई गाॾी त तव्हांजी सुरक्षा आहे। तहांखे वंञिंणो अचिणो आ ॾींहं राति
अंऊं जेकी हिकु लख ॾह लख हज़ार वारी आहे हुन जी बॉडी पूरी प्लास्टिक आहे! त हो हिकु बार किरी- विरी वंदी हा, हो टुटी वंदी छा फ़ायदो लंबो हले न
ॿियो छा।
हा त फिर उहो ई असां ॻाल्हायूं पिया ॾिसो पिया त फिर मां पुछियमि न भाई केतिरो लॻाईंदे तूं हा न
ह हूं, न ठीकु आ पो हलो भेण टाइम थी वियो आ, ह न सुठो लॻियो ॻाल्हाए करे, वरी ॿीए हरि मिलंदासीं। ठीकु आ, हा हलो पांजो हा-हा, पांजो ध्यानु रखजो।
हा। तां बि।
हा, न घर परिवार जो बि ध्यानु रखो, सुखी रहियो, भले वंञी करे, ह न। उ ॿुधाइंजो केड़ी टी वी वरतो, केड़ी स्कूटी वरतो ह न!
हा- हा, मां ॿुधाईंदमि।
हा-हा, ॿुधाइजो भले- भले, हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।